हँ बहिन की हाल चाल छै
सभ नीक छै अपन कहू की हाल चाल छै
हँ हमरा आरके भी सभ ठीक छै हमे भी नीक छियै
हाँ अ
आ बाल बच्चा सब ठीक छै
हँ घर परिवार मे सब नीक छै
अच्छा
अपन कहू अहाँके घर परिवार मे सब नीक छै ने
हँ हँ सी सब नीक छै तनी परेशान छियै कि सोच सोच के कि बताउ कितना गन्दा राजनीति छै ओने आम आदमी के कितना कमर तोड़े सरकारी तोड़ब मने इतना महँगाई बढ़े के चाही बताउ इतना अभी सिलेंडर के दाम बढ़ गेल छै अभी आज के न्यूज उठेलियै देखलियै कि ला फिर सिलेंडर के दाम बढ़ गेलय मने हजार रुपैआ के एगो सिलिंडर आय
हँ सची ठीक के क रहल छियै लेकिन ई बात से हमनीके पहिले भी चर्चा हो रहल छै
तऽ ओकरा से केना बात कोइो बात नहि छै
अच्छा अच्छा
महंगाई के जमाना मे तऽ अब चढ़चे ने कर सकै छै की और हाँ हमें हमरा हमरा आर के हक मे तो नहि छै कि तनि सिलेंडर के दाम कर दे कम कर देब चाहे डीजल पेट्रोल के दाम कर दे
अ चर्चा से हँ चर्चा से बात याद दै छै कि शिव चर्चा मे अपने के चाहे छियै किी
सिर्फ चर्चा मे हँ एक दू बार जाय छियै हमरा आर के ननद घर मे बार शिव चर्चा होवल रहे छै त वहाँ हम जे गेल रहियै खूब नीक लागल वहााँ जाय कें जे शिव चर्चा
सुन्दर सुन्दर नीक होइ छै सखी शिव चर्चा के
गुरुजी के जे गुणगान होवे छै ने सबद शिष्या सब शिष्य जन् जे बै कर के हुनकर गुणगान करे छै ने सेद मन्त्र मुगधू हो जाइत छय आदमी
अहाँके ठीके क रहल छीयै बहुत शिष्यया लोग आबै छै चल चर्चा करेयमे
आओर ओकररार मेमे फिर से शिव चर्चा आ बाद त वहाँ तऽनि मु कनीद न बेदाम कें परसादी बँट छै आ चाहे खीर के भोग लगै छै हँ
लगै छै जैसन जेकर अपन आ पसन्द चाहे इच्छा होइ छै शिव गुरु ने कहथिन कि हमरा के नहि करय छय ऐसे वैसे कर जो समर्थ होवे ओ सेही कर
हँ कोइ देवी देवता थोड़ी चाहै छै कि तू अपन छोड़ हमरा आरके सेवा कर ओ तऽ अपनन श्रद्धा होबै से -देवी देवता के भोग लगावल थोड़े मिलै छै हुनकर भोग तो रहे छै दीप ब आ नहि त अगर धुआ अगर बतती धूप दीप अहि प्रेम से ओ स्वीकार करै छै बांकी तो जे फल प्रसादी चढ़ै छै से हमनि आ रे सबना खााय छियै
हँ हँ शिवगुरु अपने भगवान लोग थोड़ी न खााय छै एक लोटा जल उनका ख इ हो बहुत ई एक कहथिन प्रदीप मिश्रा की एक लोटा जल सारे समस्य का हल
हँ सही बात छै
एक लोटा दीप मे एक लोटा जल आर एगो दीपक ही बहुत होइ छै
बहुत होइ छै खाली मनमे हँ मनमे श्रद्धा रहेके चाही बकी तो सब उपर वाला देखै छै
हँ अपनेके कोनोक के धार्मिक पुस्तक पढ़ै छियै की
हँ हमरा आर घर मे रामचरित्र मानर हनुमान बाल सुन्दर कांड रहै छै ओ आर एकक पाठ हो रोज पढ़ै छियै बहुत नीक लागे छै
हमर तऽ छोटा छोटा बच्चा हे सखी तऽ हम पढ़ नहि सकै छियै तऽ गाम आजकल गूगल के जमाना छै तऽ ओकरे में बजा लेबे छियै त हनुमान चालीसा पढ़ लेबे छियै हनुमान बान पढ़ लेवे छियै तनी फूल लेबे ओकरा मे दुर्गा स्थिति ई सब पढ़ लेबे छियै
हाँ शिव जी एगो स्तुति बतयलें छिय सीता जी कें की ओकरा आर मे ने एगो स्तुति होइ छै राम रमे रमे ते अ ओकरामे एक बार ओ स्तुति पढ़ै से ने सहस्र रामजी के नाम लेबे के पुण्य मिलै छै तऽ ओ हँ ओकर राशि छय एगो कथा छै सखी सीता जी जब शिव जी जब सीतााजी के घर आने आने छी तऽ जब शिव जी के भूख लगे छै तो सीता जी सँ भोजन मांग जे हमरा आर के यहाँ भोजन कराउ त सीतााजी तो भाय राम भक्त ठीक से तऽ ओ बोल बोलली कि नहि हमरा आरके तऽ जब तक हम एक हजार एक सहस्त्र चाप ना कर लेन तब तक उठब ना त ओकरा आर ना ना भोजन आर दे ओ तो पाहुन रहल छिय न सीतााजी घर मे उनकर भााय बनत क्य गल करै छै त उहा पही शिवजी हुनकाके एगो आशीर्वाद देल छै कि ई नामके जाप जे करबू अहाँ तऽ अहाँके सहस्त्र नामके जाप के फल मिल जाइ छै त हू जाापिय अ करिक सीताजी उठलथिन आओर फिर शिव जी के जे भोजन पानि करा ओय कें रहल छै से करबय
ओ
तऽ ई सब हमरा आर के भी मालूम ना रहल तऽ ई हमरा चाची बत तै छै कि अहाँ जे अहाँके समय ना मिलल त तनी यही बनाएल छलो के अहाँ जाप कर लेब मन के शान्ति भी मिल आओर सहस्त्र राम जी के हँ सहस्त्र राम रामजीे नामके फल मिल जाए
आजकल पूजा काम काम उम मे इतना बीज जी होइ छियै कि कहाँ टाइम मिलै छै पूजा पाठ करै तऽ तनी पुष्क पुस्तके पढ़ लेबे छीयै आजकल इंस्टाग गूगल गूगल के जमाना है ओ ओकरेमे बहुत कुछ आ जाइ छै
भगवान ई न कहे छै कि भगवान तो हर जगह विराजमान बिमान छै ने अहाँ मे बिराजमान छै अहाँ के बाल बच्चा बच्चा मे बिराजमान छै हँ अहाँके सास ससुर में बिराजमान छै तो अगर अहाँ अपन बाल बच्चा के सेवा करै छियै अहाँ अपन मालिकके कर सेवा करैत छियै अपन सास ससुरके सेवा करैत छियै भर पेट भोजन कराबै छियै प्रेमसे तऽ अहाँके सब पुनाः यगके बराबर फल मिलै छै
ह ठीके कहे छियै तऽ पूजा पाठ के जरूरते न होइ छै
हँ अब अहाँ दीप पकर घंटी डोलाबे छै छिये और अहााँ के बाल बच्चा भूखले स्कूल जाय छै अहां के मालिक भूखले ड्यूटी जाय छै तो भगवान आर में खुश न होवे छै छै भगवान कहै छै कि अहाँ जीवके तृप्त करू जीवके खुश करू हम स जे सेवा समहार केकरौ गरीब दुखिया के तनिदान पूण करु त अहाँके कोनो धार्मिक पुस्तक पढ़े के आर कोनो गीत गवान करेके चर्चा करे के जरूरत नहि छय कोइ गरीब दुखिया के आशीर्वाद मिल गय तो भगवान के आशीर्वाद कहै छै ने लोग अहाँ केकरो मुँह आशीर्वाद न देबै छै रोय आशीर्वाद
हँ हँ ठीके कहै छियै
तऽ जे अहाँसँ खुश होएब ओ आर मुँहसँ आशीर्वाद देब न दे लेकिन रोयाँ ओ आर आशीर्वाद देब
हुँ
हमेशा अपन कर्म अच्छा रखे के चाही बाकी तो सब ऊपर वाला के हाथ छै मरे के बाद के देखे छै कि की होवे न होबै से तऽ ह आओर अच्छा आ बहिन अहाँके कार्या के काज भेटइ छै
काम तऽ आइ छे अपनेके नहि भेटल छै की
ट्रान्सक्रिप्शन के भी काज आबे वाला छै जेकरामे न कहे खराब मे ने जे एगो रिकॉर्डिंग मिले छै ओ आर आरे के लिखके ओकरा हिन्दी मे ट्रांसलेट स्क्रिप्ट करैय पड़ै छै ओ भी बहुत आसान प्रक्रिया छै
तऽ की मैथिलीए भाषामे एयतै की क दूसरा भाषामे एतै
ह सान आयत रेेकर्डिंग तऽ जैसे हमरा आरके बात करै छियै ने ओहिस मे रिकॉर्डिंग आबे छै और ओ आर ए के देवनागरी लिपि में ट्रानंसक्रिप्ट करे पड़ै छै आओर सबबमिट करे पड़ै छै त ई तनि लम्बा काज होइ छै आज हम जे मीटिंग टेप करबय छियै ने
हँ हँ सर तो मैम तो बताई हँ हँ हम भी जो लिय छीिय ओकरे मे
अच्छा हँ ततो अहाँके जानकारी होबै
हँ हँ हँ तनी मनी जानकारी हो बच्चा लग इतना तंगे करै छै कि की
हँ बाल बच्चा साथ त बड परेशानी हो जाइ छै
सुनलियै की की सर कहै छी
हँ अच्छा अच्छा अभी देखू ने तनि हमरा आर बच्चा भी कान करै छै तऽ हम अहाँ से तनि बात करब तनी आर देर मे ठीक छै
ठीक छै टाइम फिर मिली सकी तऽ
हँ सखी ठीक छै ठीक ठीक ठीक छै